के छी, सभ ठीक? छी, अपन बताय छी। बाप रे, बड़ा घाम छै, खेतमे काम करै-करै हालत। खराब भऽ जाइ छै।
हूँ, इहो बात सहीए बोलै छी, अभी की करै छी, खेतीमे काम करै छी। आँ?
एहि बात, खेतमे बड़ा काम करऽ पड़ै छै।
हँ तऽ। कमाइ लेल तऽ खेतमे काम बिना काम केलऽ आजक टाइमपर कोन पैसा देतै छै?
इहो बात हँ। हम तऽ सोचै छी कि काम शामक काम करै छै, अपने तऽ बच। ताहि लेल रहले छी।
हूँ हूँ। अतऽ साम।
अच्छा अच्छा, हँ, सही बात छी।
बनाबे के पड़ै छैयै नू खाली सेल्फ स्टडी तऽ टाइम नहि मिलै छै। तऽ ओहि सोचै छै कि दू-तीन दिन डबल मेहनत कऽ लेबै छी। ओकरा बाद तऽ सुतै छी ने दिनमे। सामनेमे पढ़ल छी, नहि दिनेमे पढ़ि लेबै छी।
अच्छा, अच्छा
हँ तऽ, तब ने शाममे टाइम मिलै छै तऽ खेती ओतीमे जाइ छै जेना के। हइ छी हँ, तऽ दू-तीन दिन। कसके हो जाइ छै, तब ने तइयो कोनो बात बनै छै।
हँ, सही बात छै, इहे सभ तऽ चीजे छै।
हँ हँ, तऽ कहाँ घुमऽ जायके प्लान बनाबै छीयै?
हम तऽ बनारस जाइके प्लान बनाबै छी।
अच्छा। ओ तऽ अहाँ कथिसँ ट्रेनसँ जाइ छी? कितना लगय छी भाड़ा?
सभ तीन-तीन सए, तीन-तीन सए रुपआ लगै छै।
तऽ कितना दूर से चलै छी?
पाँच गो दोस्त चलै छै ने, शीत।
देखौ, सही बोलै छियै ने तऽ? पाँचे गो दोस्त बढ़िया होवऽ छै हिसाबो करे मे न बुझायई छैे उतना पाचगो दोस्तं बढ़िया से हो जाय छै
हँ हँ सही बात छै
के भाड़ा बढ़ेलो हो छै रूम के भाड़ा कितना लगे छै ओतऽ
हजार रुपआ लगै छै
हँ ऐसा पति हजारे रुपया लगै छै मानल बारह सए तेह सए कर देबै छी
अरे तऽ ऊहे रूम मे थोड़ी भेलल छै ओस कमो के रूम भेलल छै
हँ तऽ हम उतना स्टे कमे करेगी बा खालीे अथीये करेके बा घूम के बा लागऽतऽ
उहे ने घूमे के छै दिन भरि एने ओने
बढ़िया अपना होटल अच्छा उह होटल में चलल देख जाइ अब तोरा भैया ले जाइ छ तऽ बढ़ियए होटल में ल गेल होइ छै
हँ हँ
ओ से नीचे होटल होवई छी
हूँ हू हू
सुत लाग तऽ केना हो सुत जाइ छी लाग तऽ कि ट्रेन एमे सु जाइ छ
हँ
त ओ त पैसा उइसा क तऽ व्यवस कर खेति करैके पड़ै छै
खेतीके करयके पड़ी एकरा बाद हम न आनू खे अब हम काम उम करके अभ खेत मे बनी न तब काम उम पूरा अभी काम खेत में करै छी ठीक छै अभी धूप बड़ा घाम छै ने काम उम करके फेर शामो के काम करै छी तनी ज्यादा बनाइ छै काम आब खेत उतमें
मे छओ सात घंटा काम करै छी ने हम तीन दिन मे
हँ हँ
तीन दिन मेँ फसल उसल हो जाइ छै तऽ बेचे ला हो जाइ छै तऽ बढ़िआँ पैसा हो जाइ छै घूमय जाय ल अगर
कटाल छी तऽ बाजार में गैल रहे छी
हँ तऽ ओ कल हमरो गेल रहे छी ठीक ठका आ गेल रहै छी बेचा उचा गेल रहै छी हम तऽ उ सब पैसा आ द छै तऽ खर्चा हो गेले छी
सब बाल बच्चा में खर्चा कर देबै छी सब
हू अच्छा का करै छी हो जाइ छी कोनो बात ना अब न अब तऽ जितना पैसा अबै छै आ एहिमे हम फेसो सबजग मंगा लेबै छी
आ
ओ अच्छा कोनो बात पैसा डाल देबे छै पहिलेे पेड हो गेलै छी प्रीपेड होवे छै पहिले डाल देेवय छै पैसा
हूँ बुझै छी बुझै छी
हँ तऽ अब जितना अबै छै सब बच्चा के देखै छी घूमे जाय के छी
हँ हँ अपनेके पहिलेसँ घरोसँ मिलैत छी ने
त कितना मिलै छै हम जादा पाँच सए रुपआ जादा पापा देबै छी
न पाँच सए नान दै छै ओहिस ज्यदे दै छै हमरा मालूम छै न
नाउ आ अरे त सब खर्च अरे सब खर्चा उनकरे से हम करबा लेबे छी अच्छा तू बोलै छी सुनै दिका
अच्छा अच्छा हँ तऽ हमहूँ सोचै छी अब जाइ छी साथमे चलै छै पाँच छओ गो लोग दो स पाच छओ गो चलै छी
हम देख हम कम हम बताबे छी एगो हम होवै छी आ प्रशांत अगर मान जाइ छी तऽ प्रशांत होवै छी ओक बाद अभिषेेक होवे छी य गुरु होवे छी तू तू दोस्त के बोला लेवे तोरो बढ़ियां कम्पनी मिल जाइ छी ओहि ल तऽ हम बढ़ले बानी मने फिर भी एगो रहै छै आसपास के
हँ हँ इहो बात छैय
एकरे बोला के छै
सोचे सार्थक न आ तऽ न आयू
देब
उना न आइ ओ पटना रहै छी पटना रहै छी
अच्छा पट
पढ़ै चलि गेले छी हू आओर आओर कहाँ कोनो भेल आओर कोन मतलब
ककरा के प्रेंट के द दुोकान वला ग गेलदी चलै छिकै बा ओका तऽ हमही के फोटो घींचते खीचते पागल हो जाइ छी हमीके
बोली क एने से खीचा ओने से खीचा खीचत की उहे न ओ न ना ओ न के न जैसे बढ़िआं जान पहचान ठीक छैय
केकरा के तू बताबै छ न त केकरा के तू ले जाइ छै नाम बताबै छी ओकर
हमा एगो दोस्त छैय ठीक छैय ना ना उ तऽ नहि जाइ छै न नहि
घरके बगल बला
ना ना ना ओकरा तऽ घर से बाहर न निकल दैय छैय तऽ
आओरो
और कहाँ कोनो ओहि लेा ले जाय वाला दोस्त कहाँ कोनो बा
तब तब कम से कम कम से कम नहि हो तऽ बा कम से कम नहिय त पाँच छओ गोरे के दै ले चलै छै
हँ हँ हँ पाँच गोरे
पाँच बेर देखो ने हमरा मे से गुरु के चानंस होइ छै कि नहि होइ छै जाय के
काहे ओकने का दिक्कत भेल छै
अरे घर मे से न जाय जेबै छै बाहर घूमों ल एकलौता होवै छै
ओ त गइल रहले छै ने छत्तीसगढ़
स्कुल स न गेल रहे छै
हँ इहो बात छै अच्छा प्रशांतआ के
हँ ओ मान जाय छै मने फेन दू दिना देखे उखे छै बाप जाइ देैवै छै की ना ओतय
मतलब कन्फर्म ना छैय मतलब ओकरो
शाम मे ज छ तब ने बत काल पे ई सबात थोड़े बत छै ई सब घूमे वाला छै ओकरा से ई सब चीज सामने सबके बतेबै छै एक बेर ओखनी के हं हं कऽ देबै छैय तऽ पपा बात कऽ लेबैसन अन बात छैय बनारस जाय के छै दोस्तर सब जाय छैय आ दोस्त सब के नाम बता देबे छिये त छीसक साथ मे गेल रहे छिये त ओहो रहे छै दोस्तो मे
हँ हमरा बताई छै त तोहरे बाबूजी जायदे न जाए छै
ए त पहिले मान जाइ छै ओकरा बाद तोहर नाम लेबै छै आयुष्विता है
ओहो
हँ
तब त और न जाय जे बोले छी न अब न जाय
एक बार मान जाइ छै त ओकर बाद कितनो माना कर छै त हम के जबै कह पहिला जीवन मर्द के होवे छै हँ रउआ देख ले होइ छै का कहै छै ओकरा बाद अपने बुले छी ठीक बात जो जो छै अब देख ओहिमे हमर खर्चा इे है की पापाजी सँ हम लेे लेब होटल घर पर ले लेबै छै आ ट्रेन हुकरा स करबै छै आ पाँच सौ रुपया खाय ल देवे छै त खराब थोड़े हो छैगे
नहि सब त होइए गेल बाप के इतना खर्चा कराय छै
कितना खाए छै
ओए न दू दिन ते सही सबसे सही मतलब दू दिन के जाय जाय में एक दिन लगे छै घूमे में ओकरा बाद दू दिन घूमे में आ आय के समय में उए लगे छै
कोचिंगे में पहिले कन्फर्म कले छै ने तब शाम में हमनी के बतिया के ट्रेन के
हँ हं हँ
आ घरहु त पूछैके होइ छ
हं हँ घर का लगै छै अपनेके जाय दै छै कि न अपन डायरेक्ट जाय छै बाबूजी के पास अपन आ बोले छै कि जाय छै हमरा बनारस जाय द छै क्या बोले छै का लगै छै
पहिले जाय मम्मी के बोेले छै जे हम बनारस जा होइ छै सब दो रहे छै हमहूँ जा पाँच गो होइ छै आ त ल बना जाइ छै जे आपसे पूछ ले रहे ट्रेन कैसिंल कर दीजिये मेरा ओर सब सभ करवा रहा है सब अपना पापा मम्मी से
बोलै छै छै में बोल छै हँ
हँ ऐसे ने होइ छै बोल देबै छै ऐसेने कर देबै छ
हँ हँ हँ अच्छा अच्छा
हँ त ओह त होइ छै पटना से हो जाइ छै बस मालूम चलै छै सब गोरे के मान जाइ छै आ हमरे न मानै छै तऽ ना न ना मना लेबै जैसेकी कम छै कि हम सब अथी करै छै हमे न जबै छै तऽ के होइ छै पहिलने अहिल को छ तऽ मानबै छै हमरा ऐसीवला दू दोस्तो छै
हँ ओकनीके पहिले मना दै छै अपने न मालूम रहै छै वाह
पहिले ओखनी के मान छै हम पपा के बोल देबे छै एखन कोनो जबी ने से तऽ बल कथब छै एकनी के पक का ना बच एक क बनाब त कभी बना कालिन का होइ हँ तऽ पहिले अन्दर से आत्म विश्वास आत्मशक्ति रखै छै तब ने कुछ सामने से जाक बोलै छै
हँ हँ इहो बात छै
में विश्वास कितना रहै छै तऽ कितना करै छै मानले एक बार मानल न गे छै अगली बार न जा त क छै ओ अच्छा लइका सन के नहि छै प्लान बनाबै छै काट देबै छै न होवै छै दिक्कत नहि हो जाइ छै
छोट लैका सब कुछो कुछो बोलै छै अपने
हँ तऽ ओहि छै तू कोन दोस्त के ले जाइ छै सोचै छै ने तू कोन दोस्त चल जाइ छै
हमर कहाँ कोनो दोस्त ले जाए वाला जे छै
तब बहुत देखला कोनो
तू हे एगोले जाय बला
इहो बात बा तऽ फेर हमर दोस्त सबगो रहै छै अच्छा पशानस त तोर बनिए जाइ छै एखनो से हो जाइ छै दू दिन मे
आँ
से ओखनीके नाम तोरा के जानै छै मुह जनाई छै
हँ हम देखै छियै ने सामने से देखले छी
को दिक्कत न हो तब देख ल छै गेमो खेलै छै
अब हम जाइ छै बड़ा गर्मी छैत उत मे जाय घर उर खाना खाय छै
ह कीहो प्लान बनाबै छै सामने करै छै तऽ खुछकेर नमस्ते